हेलो हेलो हेलो जी नमस्कार
नमस्कार कतय से छलियै अपना आर
हम कटिहारसँ छलौं
जी
कहियौ तखन खाली समयमे खाली समयमे की करै छी अहाँ
अखन तऽ हम रही एखन रहि फिल्म रही देखैत अखन लेकिन फेर तब याद एयल की जेकि हमरो टास्क बाँकी तऽ जे छै फेर हम अखन जे छै फेर व्हाट्सप पर मैसेज करलहुँ सबके
हँ
लेकिन एहिमे हम जँ जोड़लहुँ तऽ बाप रे पाँच घण्टा पूरा बात करय पड़तै आदमी से तीसटा टास्क मिला कऽ
हँ
जी
हँ से तऽ छै
भाइजी सब रहथिन तऽ हमरा कहलखिन बात करै तब अहाँ हमरा कॉल करब हम फेर करलौं तऽ मतलब बात भेल तऽ फेर जब हम चेक करलौं तऽ कहलक ठीक छै दस मिनट मे हमरा कराज पहुँचाना काल्हिखन हमर टास्क पूरा नहि भेली तब फेर हम ग्रुप मे मैसेज करलो फेर जे छै दीदी दीदी सब रहथिन मतलब फेर करलखिन कि ह हमरा बात करू मतलब कॉल कए क अहाँके टास्क पूरा हैत तऽ जे कॉल
अच्छा ठीक छै आओर अहाँ की करैत छी एखन
हम तऽ एखन जनरल
अच्छै जे कनि नेटवर्क मे आउ ने अहँके आवाज नीक से नहि आबि रहल अछि
नहि जाय यै नेटर्कमे आवाज हमर
हँ आब आबि रहल अछि
जी जी कहलहुँ एतऽ जे छै हम जेनरल कम्पटिशन के छियै तैयारी करै
अच्छा
कि एखन एतऽ एक डेढ़ सालसँ छी हम
अच्छा कोचिंग सब करैत छियै
नहि ऑनलाइन लेने छी क्लास सब
अच्छा तऽ जखन ऑनलाइन जखन जखन ऑनलाइन अहाँ क्लास लेने छियै तखन तऽ अहाँ घरो परर रहि कऽ कऽ सकैत छलियै ने
नहि घर पर कनि डिस्टर्बेंस बेसी भए जाइ छै घर पर हम शुरू शुरू मे रहिके तैयारी करलहुं यै लेकिन घर परर जे छै बहुत तरहके काज भए जाइत छै आइ कनी जा कऽ अहाँ गहूँम पिसाबू आ तनि कोनो रिश्तेदार के किछो भए गेल तऽ अहीं जाउ देखै देखै लए फेर एकराा लए के जाउ तऽ ओतऽ ओतय छै कन्टीन्यूटी नहि बनै छै अगर भोज भात भेल गाममे तऽ अहाँ फेर ओतय जा कऽ करियौ ओकरामे किछ मदद एतय छियै तऽ हम मुश्किलसँ एखन घर जाइ छियै सालमे दू बेर तीन बेर बस
अच्छा कहियासँ रहै छी
एखन तऽ हममे एक डेढ़ साल से छियै एतया पच्चीस एलहुँ जनवरी मे
हूँ तऽ ई पढ़ाइ लिखाइ कतऽसँ भेल अछि
पढ़ाई लिखाई सभ हमर सहरसेसँ भेल यए सहरसेसँ दसमा करलहुँ सहरसेसँ इंटर करलहुँ फेर सहरसा मे जे छै इंजीनियरिंग कॉलेज रहे फेर तऽ ओते करलहुं
अच्छा
जी
आब पटनामे रहि कऽ करैत छियै
नहि ओहि सँ पहिले कॉलेज सब भेल रहे अहाँके प्लेसं सब रहे मतलब दू दूटा कम्पनी मे भेल रहे दुनू जगह काम करलों फेर त भागलपुर मे भेल रहै ओ जतऽ बिजली बनैया कहहलगाँवं
हँ एन टी पी सी जे छै
ओतहि ल लेकिन हमरा लेकिन सभसँ बढ़िआँ लागल ओतहि कियेकी ओ चारू बगल पहाड़ छै गंगा छै ओतय तऽ ई छै जे कि ओतय सस्ता मे जे छै शनि रव केऽ जाइये निश्चित गंगााजी नहाबै लै पाँच पांच घंटा गंगा मे नहाबे आ पटना मे तऽ छीये रहे बगले मे सए डेढ़ सए निकल मे लेकिन एतय नहि जाइ छी नहाबै लए कि भरि त एऽ नाली के पानि आँखिसँ छैिय देखाइ दे जेमे मिलैए
हँ
तऽ एखन तऽ नहि जाइ छी उ हो पटना मे छी लेकिन एत्यसाय तक इच्छा नहि करलक जे नहबेके गंगाजी मे लेकिन उएह जे कहलगाँवमे रही तऽ कोनो एहन शनि रवि नहि रहै जे नहि जाइयै नहबय लए चाहे पाइने किया नहि परै
हँ
ओतुका लोको सब नीक छै छोट सना के गाम छै गाम के बीच में अहाँ के जे छै प्लांट छै आ भागलपुर से दूर एरिया छै आ बगले लागल ओते विक्रमशिला छै अहाँके घूमय ले बहुत नीक जगह छै
हँ हँ बड़का ओ विश्व विख्यात छै
हँ हँ जेना ई नालंदा रहै न युनिवर्सिटी कि कहलियै
हँ दम ओहिना छै एखनो सभटा मेन्टेन केने छै साफ सफाइ बहुत बढ़िआँ छै
हँ से तऽ छै साफ सफाई सब तऽ ओतय लेकिन घुमेय मे छै बहुत जगह छै ओतए घुमयो वाला भागलपुरो मे ओत एकटा साइड मन्दिर छै मन्दिरके नाम नहि याद आबैया तऽ हमर रूमे माल्किन जे रहलखिन ने वएह लए गेल रहथिन ओते तऽ ओत पत्थर के तोर देखियौ घुस के जे छै फेर मेन मन्दिर छी
अच्छा ई ओहिठाम दऽ तऽ नहि कहि रहल छी अहाँ बाँकाके मन्दार पर्वत तऽ
हँ हँ ओम्हर के छै बाँके दिस गेलौं रहै हमरा हमरा सबके बेसी रहे ने पता त रूमे ऑनर जे रहथिन ने त शाम के ओतस ऑफिस से छुट्टी भऽ जाइ तऽ चलि आबियए आ नहि तऽ हमसभ जे जेबो करियै ने तऽ ऑफिसमे कहै कि जे अहाँसभ जे छै पूरा घुमल करियौ कमसँ कम जानब तऽ रौद के समय मे कते घुमतौ बस बाहर निकललहु बस हमसभ बारह बजे तक घर चलि आबी ओतय जे छै रूम पर चलि अबियै किया कि केंटीन मे जे छै साढ़े ग्यारह के बाद खाना सब मिले लागै छै रूम पर चलि अबियै तऽ रूम पर मकान मालकीन रहथीन तऽ उ तऽ हुनके से बात करियै तऽ वएह कहलखिन कि चलो बेटा तुम लोगो को ले के चलते हैं तऽ फेर वएह जे छैे त टिंग लय के गेल रहे उमहर लेकिन बहुत नीक जगह छियै उम्हरो घुमै वला
हँ उम्हरो उम्हर जे मन्दार पर्वत सब छै बहुत नीक जगह छै बहुत नीक ओकर तऽ बहुत बेसी पौराणिक महत्व छै जे समुद्र मन्थन मे वएह पर्वत के लऽ जा गेल छलखिन सब देवता सब देवता आ देवता
अन्दर मे जे छै अहाँके जे भी कार्यक्रम सब होइ छै जेना दुर्गा पूजा भऽ गेल अथी छठि भऽ गेलै दिवाली भऽ गेलै ओसभ बड़ी लेकिन नीकसँ मनाबैत छै ज ओतुका इम्प्लॉय सब जे छै दक्षिण भारत से बहुत छै रहैत कियाकि ओ ओकर सब के भाषे से छै पता चल जायत कि स्त्रीलिंग पुलिंग जे छै उ बेसी न छै करे छै हिन्दीयो सब मे तऽ लड़का के लड़कीये समझ के बाजै छै या लड़की के लड़के जेना बाजै छै लेकिन उहो सब जै छैे हम रुकलौं हैं दुर्गा पूजामे कियाकि कहलखिन रहै कि दुर्गा पूजा मे जे छुट्टी लेता ओकरा दिवाली से छठ तक छुट्टी नहि मिलत आ जे जे लड़का रहै अहाँके जे दुर्गा पूजा छै गाँवमे पसन्द आबैत तऽ उ ओ सब तऽ गेल रहथिन लेकिन हम रहियई ओते रुकल के हम ओते गांव सब ओते बहुत तरह के के मतलब आयोजन होइ छै जेमे अहाँके सांस्कृतिको आयोजन होइ छै ई अहाँके क्वेश्चन पूछत मतलब ई जे छै प पौराणिक गीत सब छै अगर अहाँ के आंसर पता या त अहा के प्राइज देत चाहे अहाँ ओतौका छियै या अहाँ ग्रामीण छियै अगर अहाँ मेला मे आयल छियै अहाँके पता या तऽ अहाँके प्राइज देत
ह वाह ई तऽ बहुत नीक छै जागरूक लोक लए प्रोत्साहन बड़का बात
जी ओतय हम पहिलुक बेर गरबा जी डानसो गोर करने गरबा डाडिया ई सब बस खाली जा तक मतलब फोन पर सुनल रहे की हे छै फोने पर वीडियो देख की डंटा लए एना एना कर छै ओ मुदा ओत गेलहु ओ ओे गुजरातो सबसँ रहै उड़ीसो से रहै एतऽ केरलसँ रहै तमिलनाडु सभसँ रहै तऽ इम्हरका सभके बहुत लेकिन रीच कल्चर छै उम्हरक तऽ ओहो सब जे छै बहुत नीकसँ दुर्गा पूजा छठि सब मनाबै छै
हँ से तऽ सहीमे बढ़िआँ आ पुरान शहरो छै कहल जाइ छै बढ़ियां सिल्क सिटी कहले जाइ छै
हँ सिल्क सिटी कहल जाइ छै दुर्गा पूजाके लेकिन मेला लेकिन सबसे हमरा लागै छै पैघ एते दूर मे भागलपुर मे बहुत लागे छै पटनो मे लागै छै लेकिन पटना मे ओते जगह नहि लागै छै पटना मे तऽ बहुत दूर भए जाय छै अह कोनो एक दिस जयाक अहाँ पटना छी घुम सकैत या त पटना जे पूवे सिटीे तरफ छिय घुम सकैत त इमहर इमहरे घाट हमस छी रहे इम्हरे घुमि सकै छी भागलपुर ई छै कि जे यहाँ निकलबै तऽ पूरा शहरे मे एते पंडाल लागे छै एकटा छूट दोसर पंडाल शुरू करै छै जी
हँ से तऽ छै पैघ शहर छै पुरान शहर छै
ओते रहलहुं त घुमलहु पूरा भागलपुरो हँ औद्योगिक से बहुत नीक छै ओतय से फेर देवघरो गेलो रहे ट्रेन सब चले रहै ओतय से अहाँके देवघर सब ले जाय ले अहाँ उ आब तऽ ए जमालपुर दि सबसँ जाइ छै मेम उ ट्रेन
हँ
ओतऽ गेलहुं रहे देवघर तऽ ओते रहलहुँ तीन दिन तऽ हमर माँओ सबके रहि जाइ छै मड़न मौसी के बेटाबे कहलक रहै कि जेबे से ओते जे छै कम से कम रूम तूम के व्यवस्था सब पहिले सब खोज राखिय तऽ हम गेलहुं तऽ ओत फेर हमस ई व्यवस्था सबते सर्च कए ले ने लेकिन हँ अगर एथिन माँ सब तऽ र कोनो दिक्कत नहि तर जे छै छओ महीना बाद फेर माँ सबके लागि गेल
वाह बढ़ियां केलहुँ से तऽ भागलपुर के लोकसभ क तारा पीठ सेहो बहुत सुविधा छै ट्रेन के सुविधा छै
हँ हँ ट्रेन के सुविधा छै सब खत
तऽ हुनका सभके देखैत छियनि हर अमावस्याके तारापीठ किछ गोटे छथिन जे जाइ छथिन तऽ हम कहलियै ने एते व्यस्त समयमे केना चलि जाइत छथिन तऽ नहि ने ओम्हरसँ सुविधा छै
सुवधा छै अहाँके आइ काल्हि ट्रेन के कनिटा बेसी कनेक्टिविटी भए गेलै ने तऽ बेसी दिक्कत नहि हम बुझलियै पहिल बस पूर्णिया आबू फेर सहरसा आबू तखन जे छै अहाँके बिना पूर्णिया दे खगड़िया दे अहाँ प चलि एबै पूर्णियाँ
हँ
जी
बढ़िआँ छै जगह सभसँ बेसी छै जे धार्मिक स्थल छै एते मान्यता छै लोग दूर दूर से अबैया तऽ अपना सब अगल बगल में छी तऽ किया नहि दर्शन करी
पुरा हम छी इह चीज छी के अगल बगल मे हम नइ जा सकै छी सब बहुत बेर लेकिन खास कए कऽ पूजा करय लए साल मे दू दिन तीन दिन एना जाय छै ओते बाबाजी कुटि छै जाइते घड़ी रस्तऽ तामे ओतऽ तऽ चलि जाइ छै कनि बेसी बनगाँव मे छै गाऊ बाबाजी की कुटी
हँ
जी
अ
ओ त बेसी फेमस नहि भेल छै किया कि रील सब जे छै ओकर कनि नहि बेसी बना के दय छै लड़का लड़का सब वहाँ के आ एतय तऽ ई छै तारापीठ मे केओ कतहु से जाइ छै तऽ ओतुका बना क के दैया चाहे बाहरे के लड़का किया ने रहै सभ अपन अपन दै छै चैनल सभ पर सभ वहाँ से जाइत रहै छै
हँ ग्रुप मे केला पर किछ भी बढ़िआँ होइ छै अपन ई जुटानी कऽ कऽ हाँ
हूँ
तऽ काँवर लऽ कऽ सेहो जाइत छी गेल छी कहियो
नहि काँवर लएकऽ हम एको बेर नहि गेल छीयै
ओ
हम एके बेर गेलहुँ रहे ए घूमय लए गेलियै रह अहाँ के कहीया अट्ठाइस कि उनतीस दिसंम्बर क एहना गेलौं रहे फेर तऽ हम पता चलल कि आब तऽ नया साल अबय वला छै तऽ एतहि जे छै नया साल दिन पूजा कऽ लैत छियै किया कि अथी मे जे आबै छै एखन जे आब शुरू होयत अहाँ के शोऊन मे तऽ साउन मे तऽ ओ अर्घा लगा द द छै तऽ बहुत दिक्कत होइ छै
हँ तीस जुलाइ से लगा देतै स्पर्श मना भऽ जेतै
जी नहि तऽ अहाँ नीक सँ पूजा करियऔ नहि ह अथी करियौ तऽ हम जाइ छियै ऑफ समय मे जैसे कि अहाँ के नीक से पूजो भए सकै आराम कर समय दिय ओकर
हँ तऽ भोरका श्रृगार पूजा कहियो देखने छियै
नहि भोरका नहि रोतका हम देखने छीयै
रउतका
हँ भोड़का मे तऽ हम ओहि लाइने मे रहियै जे भए गेल रह सुबह सुबह एके जनवरी के
अच्छा
जी
बाबा धाम मे लेकिन सभचीज बहुत बढ़िआँ लेकिन व्यवस्था जे छै ने आपाधापी भैए जाइ छै